हालो
हैेलो
बोलियौ अहाँ कहाँसँ बोलै हियै
हमे बेगूसरायसँ
देखलियब ऑटो
देखलियै
आब देखियौ अपन अङ्गूठााम उमराए रहलै बता
अंगगुठा लारलै मम
हँ लए लेलकै दाँती काटि लेना
की हाथवला
पएरवला आब देख लेलै कि भीगलै केना
हम मोबाइल ले मोबाइल कान मे तक हम बाहर केना जइये हम पोछा लगबे रहियै य
लेकिन अङ्गूठाक केना मँग नहि हइ लियैके कोशिश पूरे
पैरवला की हाथवला
चल प क बे करेगू
ठीक
चलू चलू च
ह